हेलो जी नमस्कार,
जी जी नमस्कार नमस्कार, की हाल छै यौ?
ठीके छै। अप्पन कहियौह?
जी हमरो बढ़ियां अइ हमरो बढ़ियां अइ बहुत दिन भऽ गेल रहेए। तऽ सोचलहु कि अहाँ स बात करी आइ जे छै से बैसल रहूं, तऽ अचानक हमरा याद आएल अहाँके सोचलहु कि अहाँ से बात केएल जाय वार्तालाप कऽ जाय। केएल जाय बड़ दिन भऽ गेलैये। हूॅं।
आ यही समैयो छै बात, बात विचार करय के।
सही, सही बात छै सही बात छै। तह और सभ कीसभ भऽ रहल छै?
हँ अभी फिलहाल ते किछो नै अभी तऽ बारिश के समय यऽ तऽ
हूं
गामे घर मे छी।
अच्छा, अच्छा, अच्छा, गाम मे की सब भऽ रहल छै?
गाम म - गाम म तऽ बुझियौ गाम मतलब एगो सुकून होइ छै। एक गाम मे अलग तरह के विचारधारा के
बिलकुल सही बिलकुल सही कहि रहल छी।
जतऽ निकलबै सब तरहके लोक मिलत हरेक तरह के बात विचार होइ छै। आ खास केए कऽ गाम मे रहय के मेन उद्देश्य छै भोज।
जी की कहलियै?
गाम मे मेन उद्देश्य रहै के छै भोज।
ह
अहाँ अगर गाममे रहबै तऽ अहाँके विशेष ध्यान रहत जे कतऽ भोज हेतै?
अच्छा।
हँ।
तऽ अहाँके कथी पर ध्यान रहैया, भोजे भात पर?
हम मैथिल छियै तऽ भोज भात पर तऽ ध्यान रहबे ने करतै यौ?
सही बात। से सही बात छै मैथिल छी तऽ मैथिलके तऽ सचार चाही। तरह तरह के व्यञ्जन चाही सही। सही छै आओर लाइफ मे की सब भऽ रहल छै?
अभी फिलहाल ग्रेजुएशन क क अं आगाँके सोचि रहल छी।
अच्छा-अच्छा-अच्छा-अच्छा-अच्छा।
जी।
आहाँके मतलब सरकारी नौकरी के तैयारी सब, इएह सब न।
हँ देखियौ।
हं नै-नै बिलकुल हेतै, लागल रहबै त ब हेबे करतै की? हुं बिलकुल हेतै।
फिलहाल गाँव घरमे छी तऽ घूमै फिरै छी बढ़ियां सँ। सगरे।
नै-नै घुमू फिरु सही छै, लेकिन अपन करियर पर फोकस सेहो अ क-क रखबाक छै, किएकि आ आर्थिक हँ आर्थिक युग छै न, वी ऐ ऐ अही समय मे पैसा नै रहत तऽ फेर किओ नै पूछत।
बिलकुल पैसा जेबमे रहा हा मतलब य त अहाँ आदमी छी आ नै तऽ अहाँके कुत्तोसँ बत्तर रा
हँ चाहे अहाँ किछ करू, कोनो जरूरी नै छै कि अहाँ कलेक्टरे बनूं अहाँ एस पीए बनूं, आइ के टाइम मे लोग ई नै देखे छै कि अहाँ की करै छी। लोक ई देखे छै कि अहाँ लग पैसा ऐ कि नै। अहाँ पाने बेच क करो करोड़ो रुपआ दियौ।
हँ लेकिन
हँ हँ पैसा हेबाक छै, उएह ने कहलहुँ ह पान बेच कऽ एक करोड़ कमाउ अभी तऽ अहाँ चपरासी छी ओ दस हजार कमा रहल छी तऽ अहाँके पान बेचै वला के बेसी ऊपर स्थान रहतै।
जी जी बिलकुल।
हँ से कहलहुँ आओर घर परिवारमे के सभ छथि?
घर परिवारमे पप्पा छथि, हम छी हमर एगो छोट भैयारी या।
वाह-वाह-वाह।
फंसबिअ
अच्छा-अच्छा सब गामे पर रहै छी। अच्छा-अच्छा-अच्छा- अच्छा।
अभी का अ बारिश सब भऽ रहल य तऽ अथी खेतीके टाइम य।
हुं खेती के त अखने टाइम छै। तऽ मतलब खेती सब जे छै स से मतलब अहाँके खेत तेत सब अइ, ओइ मे होइया ने अन्न सब?
हँ हमरा हमरा सबके तरफ अथि धानके रोपाइ चलि रहल यऽ
अच्छा अच्छा अच्छा आओर की की फसल सब करै छीियै अहाँसभ।
इम्हर के देखियो मुख्य फसल दूए गो छै। एगो धान और एगो मखान।
मखान।
जी मखान
अच्छा
तऽ मखानोके खेती मखानके खेती जे छै। ने अपना एमहर बहुत ज्यादा भए रहल यऽके किएक तऽ बगलमे प्लान्ट लागल छै। तऽ बेसी। बेसी दूर जाय नहि पड़ै छै। तऽ मखानके जे छै। एते सप्लाइ कए कऽ बेच कऽ ओकर जे लाबा होइ छै ओ सगरे अपन सेल होइ छै।
यानि ई मखानके प्रोसेस के बारेमे हमरा समझाउ ने हमरा हमेशासँ एकटा इच्छा रहै जानैके कि मखान के मतलब शुरूसँ केना केना की सब होइ छै।
देखियौ। हँ हँ अगर केओ ई मखानके खेती करय लए चाहय तऽ कोनो मतलब भारी नहि छै जेनाकि अहाँकेँ एकर की पड़त तऽ अगर अहाँके ऊँचाइ खेत यए।
हूँ।
तऽ सर्वप्रथम खेतके ओ जे सी बी मशीन लगाए कऽ।
अच्छा अच्छा।
कमसँ कम भरि डाँढ़ जे छै चारू साइडसँ आएड़ बनाबऽ पड़त
भैरडार ठीक।
हँ भ भरि डाँढ़ अगर उँचका यए तऽ।
अच्छा।
अगर पानि लागैए तऽ ठेहुुनो भरि चलतै।
ठीक।
तऽ ओ चारू साइडसँ मतलब पार पाहाड़ टाइपसँ बुझियौ। आएड़ जेना बनाकऽ ओहिमे अहाँके पानि लगाबैके यऽ।
हू हू हू।
पानि लगबा देबै पूरा पानि भरि जेतै खेतमे।
अ कते फीट मतलब गहीर रहबाक चाही ओ खेत
अ जेनाकि कतेक मुश्किलसँ तीनसँ चारि फीट
अच्छा तीनसँ चारि फीटमे भऽ जाइ छै।
जी जी।
अच्छा ठीक
ओकर ब ओकर बाद जे छै अहाँके खेत रेडी भऽ गेल
हू।
जेना धानके कादो होइ छै।
कादो हँ हँ।
हँ तेना ओकरो कादो कयल जाइ छै फेरसँ।
अच्छा।
जे मट्टी पूरा एडजस्टमेंट भए जाय।
अच्छा।
तक तकर बाद मखानके बीआ मतलब मखानके बीआ जेना धानके अपनासभ- - बिया पारै छियै- - तऽ दूर दूरसँ मखानके बिया आबै छै जेनाकि छोटका छोटका पानके- - पात जेना गाछ रहत- -
अच्छा- -
पतला पतला डणटी तऽ ओकरा फेर धान जेना ओकरा रोपल जाइ छै- -
अच्छा- -
ओकरा रोपल जाइ छै आ ओ- - ओकर बाद जे छै ओकरा मतलब जातक ओ पात पैघ नहि हेतै मखानके
हू
कातल जे छै ओ खेतक कमभावेत रहा मे चही जे को मा अथी नइ हुअ सेमार जे होइ छै जे घारमे रहै इये
सेमर हओ जे बर्बाद कऽ दै छै ओथीके
ओ नयि होना चाही ओकरा निकाइल निकाइलके फ-ए फेकैत रहना चाही ओकर बाद धीरे धीरे ओकर पत्ता विकसित भेल जाइ छै आ काँट ऊपरमे आयल जाइ छै।
ठीक।
तकर बाद जब पूरा पात विकसित भ जेत पूरा पातमे पात सगें सइट जाइ छै‌।
तब अहाँक क टेंशन फ्री रहेत हे भय। छै जे ना पा एमे जे छै आब सेमारके उत्पाद उत्पन्न नइ हेतै। तब आब आइ कैल खाद पइन भए गेलै हँ तऽ लोक खाद पाइन दै छै कि जे सँ हमरा फसल बढ़िआँ हुअ।
ओकर - ओकर बाद जे छै ओ पत्ताके जइड़मे जेना नारियलके फर होइए न
हम्म
सेम ओही आकार के ओइ सँ हल्का, छोटा ओना ओ गोला बनै छै ओकर अन्दर ओ गुड़ी रहै छै। मखाने
अच्छा अच्छा एकटा बात हमरा बताउ कि ई जे अहाँके अ की कहे छै देखै छियै हम कि मखान के पत्ता फेर कमल फूल के पत्ता, फेर एक दूटा तीनटा जे छै से सबके पत्ता एक जेका होइ छै लागै छै कि मखाने छै, ओकरा केना मतलब चिन्ह सकैऽ छियै?
हँ नयि नयि एकरा सब फर्क छै कमल फूलके पत्ता जे होइ छै ओकरा पुरेनीके पत्ता कहै छै।
पुरेनी के पत्ता
जी जे-जे अपन मिथिलांचल में शुद्ध मानल जाइ छै।
हँ-हँ ओ शादी वादी सबमे जे उ
हँ शादी वादीमे होइ छै, जनउमे होइ छै ओकर काम। आ तकर बाद बहुत आदमी की करै छै तऽ भोजमे भी ओकर यूज करै छै। ओ पत्ताके कहल जाइ छै ओ शुद्ध पत्ता होइ छै। तऽ ओ पता होइ छै की तऽ ओकरा मे एगो छै ओ कमल वला पत्ता जे रहत अहाँके
हम्म
तऽ ओ अहाँके पूरा मोलायम रहत पूरा मोलायम जरा सा भी एयि में ख ता नै रहै छै। आ ओकरे बाद मखान के पत्ता जे होइ छै,
हँ।
तऽ मखान के पत्ता म अहाँक मखान के डण्टी सँ लेए कऽ पत्ता जत्तै हाथ देबै
हूँ
अहाँक सिर्फ काँटा मिलत और किछ ने।
अच्छा।
हँ। यानि कि पत्ता जत्ते पैघ हेतै ओत्ते बड़ा - बड़ा काँटा ओ पत्ता पर पूरा तेल रहै छै। आब एना बुझियौ नऽ जे अ- अगर गलती सँ, की कहलियै,
गुलाब मे जेना काँटा होइ छै तेनाहिते होइ छै?
जी जी लेकिन ओहि से कनिटा कोमल होइ छै लेकिन काँटा त फिर भी काँटे छियै।
से होइ छै सही बात छै।
अगर गलतियो सँ पत्ता पर अहाँके हाथ चलि गेल
हूँ।
त बुझियौ अहाँके हाथ घायल येऽ।
हॅं ई बात तऽ हम सुनने रहियै किनको से कि ह गलतियो से चलि जेएत तऽ पूरा हाथ के डैमेज कऽ देत ओ।
हँ त उ सब तैयो बुझियौ मखान क मतलब पाकै ज छै ओ गुड़ी पूरा जे छै पाइन के अन्दर बैस जाइ छै।
हँ।
ओ तकर बाद ओकरा ओ मतलब बहारैबला ओ मलाह जे होइयऽ,
हँ
ओ सब ओकरा पत्ता क पूरा साइड केए कऽ उखाड़ि कऽ तकर बाद ओकरा बहारै छै, बहारै के प्रोसेस होइ छै।
हूं
तब सब गुड़ी क एक ठाँ केए कऽ आ पैकार स बेच कऽ ओकरा फेरो भेज देल जाइत छै मील पर।
अच्छा।
हँ ओत्तेए जे छै जेना भुज्जा भुजाइयऽ,
चूड़ा के?
अ अथी बला चौर बला भुज्जा जे अपना सबके कंसार मे हँ कंसार म जे भुजाइयऽ। त ओनहिये ओ गुड़ी क गरम केएल जाइ छै बालू मऽ।
अच
दू गो तीन गो लोहिया म प्रोसेस केए कऽ गर्म केएल जाइ छै, आ ओक ओकर बाद एगो आबै छै पिठुवा टाइप सँ जेना अपन स के जनउ मे बैसै छियै तऽ हँ हथौड़ा जेना रहै छै।
या कपड़ा जे पीटल जाइ छै लकड़ी से एकटा कपड़ा जे पीटल जाइ छै ओइ टाइप के।
ओ नै रहै छै तर मे लकड़ी रहै छै। आ ओ गुड़ी के ओइ पर दै छै आ जत्ते जोर सँ मारबै अहाँ
हँ।
ओते पैघ लाबा निकलत
अच्छा मखान
हँ हँ हँ।
हूँ।
तऽ इएह छै ईमान मखानके प्रोसेस
नहि नहि बहुत बहुत धन्यवाद एकचुली मतलब जानै तऽ छलियै कनि मनी हम हल्का एना एना कारी होइ छै फेर पीठ लेकिन ई पूरा जे अहाँ जे मतब विस्तार मे जे बतेलहु हमरा हमरा मतलब आब समझि गेलियै हम कि मतलब शुरूसँ लऽ कऽ ओकर मतलब ओकर अ केना केना ओकरा प्रिपरेशन ओकर हेतै खेत के फेर केना बिया आनतै फेरो अ फेर ओकरा जे तोड़ल जेतै फेर कतऽ पठायल जेते फेर कतय प्रोसेस हेतै एकर नॉलेज हमरा कनि नहि रह नेटो पर पढ़ने रहियै लेकिन अहाँ पूरा एकदम चूँकि यहाँ जाने छी अहाँ कहलहुं मखान के खेती यहाँ दिस हो छै।
हँ हॅं हमरो हमरो पप्पा चाचा सब करै छथिन।
हँ तऽ वह नॉलेज यऽ।
नहि नहि सही छै आइ काल्हि तऽ मखान के जोर शोर तऽ पुरा दुनिया मे डंका बाजि रहल छै सुपर फूड में मखान
आओ ओहोमे अपन मिथिलाके जहियास से टैग लागि गेल छै ने।
हूं जी
हँ जी आइ टैग लाइग गेल छै ओहियासँ किछ जा्यदे।
किछ जादा सही बा आइ काल्हि देख रहल छै ने। ऑनोलाइन प्लेटफॉर््म पर मखान के किछ बेसी रुचि लोकके भऽ रहल छै हँ हँ। काफी महगो बित बिका रहल छै मॉल वॉल मे मखान
आ अहाँजके तरफ की रेट यऽ अभी
हमरसभके तरफ देखियौ हमरसभके तरफ जे ओ आठ सुता सुूता शायद होइ छै ने किछु
हँ हँ।
आठ सुता मखान फेर तऽ हमर सबके जे अहाँ एकटा। की कहै छै अगर लो रेंज हमर सबके शुरू भऽ जाइ छै अहाँके आठ आठ सौ बाईस सौ तक के किलो एतय मार्केट मे बिकाइ छै एतऽ।
आब बताबू हमरा सबके तरफ जे छै साढ़े छओ सौ। हाइएस्ट सात सौ किलो
एतऽ एतऽ बाइस सौ तक के बेचे छै पता नहि की बेचै छै। कहै छै रसगुल्ला जकाँ पैघ होइ छै अथी जकाँ पैघ होइ छै।